हलो
हेलो आवाज जाइया
हँ आ
क हाल चाल हाल चाल ठीक
बढ़िआ छै
ठीकै
बढ़िआ छै अपन कहू
त भरो ठीक छै की भऽ रहल छै
एखन जलखै भऽ रहल छै आइ हमर मङ्गल छलए
ह
अच्छा अहाँ मङ्गलके व्रत करै छियै
जी जी
आ
हेलो
अच्छा तहन आओर सभ कहियौ
आओर सभ सभ नीके छै अहाँ अपना बारेमे किछु कहू आ
अहाँसभके ओम्हर साँझ भऽ गेलै
हँ साँझ तऽ भऽ गेलै
अच्छा हँ मिथिला क्षेत्रमे जल्दी साँझ भऽ जाइ छै
हँ से तऽ छै
हँ आओर सभ कहियौ तखन कीसभ भोजन हेतै
भोजन तऽ एखन बनलैए नहि बनयके बादे कहब
जेना अहाँ किछु खा रहल छी
एखन तऽ भूजा खा रहल छै
की के भूजा चाउर के भूजा किी चूड़ा के
नहि चूड़ा बादाम के भूजा खा रहल छी
अच्छा नहि चाउरोके भूजा बड्ड नीक लागै छै
नहि नहि चूड़ा बादामके भूजा भेटल हँ सएह खा रहल
नहि कहलहु चाउरो के भूजा नीक लगैत छै
हँ से तऽ बात अहाँ सही कहलियै
चाउरमे नून तेलसभ मिला कऽ नीक लगैत छै खाायमे
हँ हँ सही बात कहलियौ तहन अहाँके नाश्ता भऽ गेल
नहि हमर जलखै नहि भेलए एखन आब हैत
आब कखन करब साँझ पड़ि गेल
हमरसभके दिस एखन साँझ नहि पड़लैए
अहाँ कतयसँ बाजि रहल छी
आ हमू मिथिलेश अछि छी
अच्छा मिथिला कोन गाम
नहि गामके नाम नहि बता सकै छी लेकिन हमहूँ मिथिलासँ छी
अच्छा चलू कोनो बात है चलू कोनो बात नहि अपने बत नहि बताबय चाहै छी तऽ कोनो बात नहि
अहाँसभके ओम्हर कोन कोन आम भेटैत छै एखन तऽ आमक सीजन छै
एम्हर मालदह भेटैत छै बम्बइ भेटैत छै किष्नभोग भेटैत छै
बहुत तरहके आम भेटैत छै
जेनाकि दरभंगाके श्यामा माइ मन्दिर प्रसिद्ध छै फेमस मन्दिरमे छै तहिना आओर की कि दरभङंगामे ओ ओहन जगह छै जतय घूमल जा सकैया
एखन तऽ बहुत किछु छै
जेनाकि बढ़िआँ बढ़िआँ जगह जतय परिवारके सङ्गे लोक घुमि सकैए
अभी नया नाम तऽ नहि बुझल अइ लेकिन दू चारि टा पार्क बनलैए जाहिमे घुमल जा सकै छै एखन तऽ नाम नहि बुझल ह कियक तऽ हम गेलहुं हे ने व व वाव हँ हँ वाव वाटर पार्क एकटा छै
ओर कोन कोन जगह छै फेमस दरभ्ंगामे प्रसिद्ध जगह
ह एकटा तारामण्डल अछि दरभंगामे
अच्छा
प्रसिद्ध म्यूजियम मैज
हँ ओर दोनर चर्चो सेहो अछि
चर्चो अछि
इएहसभ घूमयवला जगह छै ने
हू हँ ओर तैयारी भऽ रहल छै आगू ओर तैयारी भऽ रहल छै आगू ओर भी बहुत जगह हेतै जे घुम घुमि सकै छी
दरभंगा तऽ मिथिलाके धरोहर कहइए
दरभंगा तऽ बुझू तऽ मिथिलाके राजधानी कह यए
मिथिलाके राजधानियो कहि सकै छी दरभंगाके
अच्छा तहन आओर सभ कहियौ फलाहार कीसभ भेल छलैए मंगल मयै
फलाहार भेल छलै आम चनििया बादाम
क
इएहसभ एखन तऽ आमक सीजन छै तऽ आमे फलहार भेलै
अहाँसभके इम्हर आम केना भेटै छै
सए रुपआ में डेढ़ किलो सए रुपआ में दू को सए रुपआ मे अढ़ाइो किलो दै छै
बम्बइ आम भेटै छै
हँ हँ बम्बई आम आब ओते नहि भेटैत छै ओना उसरि गेल छै कतहु कतहु भेटैत छै
अच्छा
आ अपन कथिी आ भेटत
हँ सब आम टुटि गेलै
ह ह आ कलकतिया किस दिन में बैठो मालदहो दू चारि दिन क के मेहमान अछि
तहन अहाँसभ माछ खााय छी कि नहि मिथिलाके माछ तऽ माछ पान मखान प्रसिद्ध छै
बिलकुल बिलकुल खाइ छी ओर किछु ओर सब कहियौ अपना बारेमे किछु कहियौ हम तऽ सभटा बारे अपना बारेमे बता देलहुँ अपनो बड़ेमे किछ कहू
तखन एखन धान रोपनी शुरू भऽ गेल छै
हँ हँ
पइन होइए
आइयो भेलए
अच्छा पानि होइ छै ने हँ पानि हेतै तखने रोपनी हेतै
ह ह बिलकुल बिलकुल
डोका खाइ छियै
रोका हमरा तऽ ओतेक नीक नहि लागैए हँ तऽ एहनो नहि कहि सकै छी कि नहि खाइ छि
मिथिलासँ जुड़ल चीज छै
हँ से तऽ सही छै लेकिन पसन्दो तऽ अपन अपन होइ छै
ह
अहाँके नीक लगैया डोका
ह हमरा तऽ बड्ड नीक लागैएा डोका
ते
हमरा फिलहाल सभटा नीक लागैए मछलिओ माछो नीक लागैए डोको नीक लागै है मंसो नीक लागै है छागरके मंस
एहि सीजनमे दही चूड़ा आम खेलहुँ है कि नहि
हँ दही चूड़ा मालदह आम सेहो नीक लगैए हमर मिथिलाके प्रसिद्ध भोजन जे दही चूड़ा अ केनाके नहि नीक लागत
क दिन खेलो हैं आम अथ दही चूड़ा आम अहा
दम
एहिइ बेर क क बेर क दिन खेलहु ह दही चूड़ा आम
ह नहि नहि ओसभ तऽ हरदम खाइते रहै छीै एखन कनि आम दुआरे तही चूड़ा आम नहि खेलौँ हे लेकिन आम ओना खेलों हें दही चूड़ा तऽ खाे रहे छी कोनो बात
अच्छा तब मिथिला के बारेमे किछु किछु कहियौ मधुबनी घुमल छी अहाँ
ह हां मधुबनी घुमल छी पूरा मधुबनी स्टेशन एकदम मिथिला पेंटिंग से सजल छै देखलिये जा कऽ कि
हू ह गेल तऽ रही पिछला बेर देखने रहिये
पूरा मधुबनी स्टेशन ओना तऽ पूरा मधुबनी कहियौ मिथिले पेंटिंगसँ सजल छै लेकिन खासकर स्टेशन
दरभ्ंगो स्टेशन पर तऽ काज चलि रहल हइ
ह दरभंगो स्टेशन पर पेंटिंग छै मिथिला पेन्टिंग लेकिन मधुबनी स्टेशनपर कतहु एतेक जगह बिना पेन्टिंगके नहि देखथि ह
हू हू ह
ओर एत के पेंटिंग त विदेश तक जाय छै लोको के बहुत पसंन्द आबे छै मिथिला के पेंटिंग एते प्रसिद्ध छै
राजनगर गेल छी ओहो बहुत घूमयवला
गर मिथिलाके एकटा फेमस प्रसिद्ध जगह छै जतय राज पैलेस छै ओहिमे काली मन्दिर छै जेनाकि दरभंगे महाराज के बनायल काली मंदिर मधुबनियो मे छै राजो नगर मे छै ओर श्यामा मंदिर जे दरभंगा मे ओहो छै
दरभंगोसँ दरभंगोसँ पैघ अछि राजकेय कैम्पस राज पैलेस
हू ह हँ ओहो पैघ छैहो ओतहो बी एस ए कॉलेज छै विशेश्वर सिंह जनता वहाँ महा विद्यालय ओहिके बाद नौलखा मंदिर ओएह ठाम छै बहुत नीक जगह छै ओहो घूमवला ई सब ई सब मिथिला धरोहर छै नौलक्खा मंदिर भेल राजनगर के राज पैलेस ओहिके बाद दरभंगा के श्यामा मन्दिर ई सब राजा रमेश्वर सिंह के द्वारा बनबायल गेल रहै आओर बहुत नीक छै मिथिलाके प्रसिद्ध चीजसभ छै
तखन मिथिलामे तऽ एखनोहु एतेक पर्यट पर्यटन स्थल छलै जे घुमि नहि सकब बस ओहिपर किछु
हँ बिलकुल नहि घुमि सकैत छी मिथिलो अपना आपमे एकटा बहुत नीक जगहके कहि सकैत छियै ओना कहल जाइ छै एतय के बात जे बात करय के शैली जे छै से बहुत नीक छै बहुत मीठा भाषा छै मिथिलाके आओर ए ताक भो ओतऽ के भोजके जतेक वर्णन करी ततेक कम छै
हँ ह अहा निश्चित भोजसँ गामक भोज जे होइए
बहुत लोग तऽ आब एम्हर उम्हर लेकिन एखनो गामक भोज जे होइया से एकदम जबरदस्त वला होइ छै ओकर जोड़े नहि छै मिथिला के भोज के जोड़ा कतहु नहि छै
अवश्य अवश्य
ह्म
आओर सुनाउ आओर किछु कहियौ मिथिलाके
कुम्हरौरी खेने छी
कुम्हरौरी हँ खेने छी हमरा बड्ड नीक लागैए
कुम्हरौरी अदौरी इहोसभ एकटा मिथिलाके प्रसिद्ध खाना छै तिसी तिसी सजमनि
निश्चित
तहन आओर सभ सुनबियौ तेना कीसभ खाना हेतै मङ्ंगलमे व्रत में तऽ तरुआ तरुआ बनै छै तिलकोरक तरुआ बनैत छै छै कि नहि
आब ओ तऽ हमर पत्नी जे बनेती से हम खा लेब
नहि तैयो एकटा मिथिलाके प्रसिद्ध छै तिलकोरक तरुआ
आइ तऽ मोन करै आरकंचके सब्जी खाइ
नहि एरकंच‌तऽ एरकंछो हँ मिथिलामे एकटा मिथिलाे इएह चीजसभ तऽ फेमस छै चार परक तिलकोर बड़ी के ई एरकञ मुन गा
आ पटुआ साग ओहो तऽ बड्ड प्रसिद्ध छैइ
साग तई के बाद पोरे साग भेल तऽ ई सब अपन चारे पर भेटैइ छैइ ईसब बहुत नीक चीज छैइ अइसब लेल लोकके सोंचय नई पड़ै छैइ मिथिला में अपना आपमें साग खाय लेल तऽ नहिए सोचय पड़ै छैइ